नमस्कार मित्र मित्र
नमस्कार मसत
आइ हम भारतक शिक्षा व्यवस्थापर विस्तार सङ्ग बातचीत करय चाहैत छी कारण ई विषय सामाजिक विकास आ देशक भविष्य सङ्ग सीद्ध धल जुड़ल अछि
हँ बिलकुल सही कहि रहल छी शिक्षा व्यवस्था कुकरो जीवनक दिशा निर्धारित करैत अछि जे राष्ट्र निर्माणमे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
भारतमे शिक्षा व्यवस्था बहुत विशाल अछि आ एतय लाखो विद्यालय महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय विद्यार्थीक भविष्य निर्माण मान मे योगदान दैत छथि
हँ मित्र भारतक शिक्षा प्रणाली मे प्राथमिक शिक्षा स लक उच्च शिक्षाधारी विभिन्न स्तरक व्यवस्था कयल गेल अछि जहाँ सँ सब वर्गक लोक शिक्षा प्राप्त कर सकथि
हमरा लागत अछि जे प्रारम्भिक शिक्षा बच्चाक बौद्धिक विकासक नीव होइत अछि ते एहि स्तर पर विशेष ध्यान देब आवश्यक सक अछि
बिलकुल जहाँ प्रथमिक स्तर मजबूत होयत तब विद्यार्थी आगाँ चलि क कठिन विषय सब सेहो सहजता पूर्वक समझी सकत
भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र मे अनेक योजना लागू कयने अछि जाहिसँ गरीब अ पिछड़ल वर्गक बच्चा सेहो पढ़ाइ जारी रखत सखति
मध्य भोजन योजना आ छात्रवृति योजना जेकर कार्यक्रम विद्यार्थी विद्यालय म उपस्थिति बरेमामे बहुत सहायक सिद्ध भेल अछि
भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक योजना लागू कयने अछि जाहि की सब गरीब आ पिछड़ल वर्गक बच्चा सेहो पढ़ाई जारी रखि सकथि मध्याह्न भोजन योजना आ छात्रवृति योजना जे कार्यक्रम विद्यार्थीक विद्यालय में उपस्थित पढ़येबा में बहुत सहायक सिद्ध भेलैइ अछि
हँअ् एखनो कतको गाम के योग्य शिक्षा का पर्याप्त संसाधनक कमी देखल जाइत अछि शिक्षा व्यवस्था के सफलता शिक्षकक गुणवत्ता पर बहुत हद धरि निर्भर करैत अछि कारण शिक्षक समाजक मार्गदर्शक होइत अछि छथिन
योग्य शिक्षक विद्यार्थी में ज्ञानक सङ्ग सङ्ग नैतिक मूल्य आ अनुशासनक भावना सेहो विकसित करैत छथि
भारतक शिक्षा प्रणाली में विज्ञान गणित भाषा सामाजिक विज्ञान आ कला सब विषयक अध्ययन कराओल जाइत अछि
एहि विविधतापूर्ण पाठ्यक्रमक कारण विद्यार्थी अपन रुचि आ क्षमता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमे आगाँ बढ़ी सकैत छथि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा सेहो तेजी सङ्ग लोकप्रिय भऽ रहल अहि अछि जे शिक्षण प्रक्रिया नवें नव दिशा दऽ रहल अछि
ऑनलाइन कक्षा स्मार्ट बोर्ड अहाँ डिजिटल सामग्री विद्यार्थीक सिखबाक अनुभव के अधिक प्रभावी बना रहल अछि कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा विशेष रूपसँ उपयोगी सिद्ध भए कारण विदालय बंद रहै पढ़ाई जारी रहै
मुदा ग्रामीण क्षेत्रमे इन्टरनेट आ तकनीकी साधनक अभावक कारण ओ कतहु कोई वि तर्थिक कठिनाइयो झेलल छलहा भारत मे प्रतियोगी परीक्षाक महत्व सेहो बहुत अधिक अच्छी आब विद्यार्थी प्रारम्भ ए एकर तेआरी करैत छथि
इंजीनियरिंग चिकित्सा प्रशानिक सेवा आ अन्य क्षेत्र प्रवेशक लेल कठिन परीक्षा सब दे पढ़ैत अछि
प्रतियोगिता बढ़त स्तर विद्यार्थीक परिश्रम आ लगनक बढ़त अछि
लेकिन अत्यधिक दबाव कतेको बेर मानसिक तनाव कारणे सेहो बनि जाय त
कारण शिक्षा प्रणाली मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देब आवश्यक अछि विद्यालयमे परामर्शदता नियुक्त कयल जाय तऽ विद्यार्थी अपन समस्या सहज रूप समाधन कर स
राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्रमे महत्वपूर्ण परिवर्तन अनबाक अर पडक छै ई नीति विद्यार्थ समग्र विकास कौशल सिछ आ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष बल दैत अछि
मातृभाषा में शिक्षा देबाक विचार सेहो बहुत सराहनीय अछि कारण बच्चा अपन भाषा सहजताापूर्ण समझैत अछि
मातृभाषामें अध्ययन सं ज्ञान ग्रहण करबाक क्षमता बढ़ेत अछि आ आत्मविश्वास सेहो मजबूत होए तऽ अछि भारत में सरकारी आ निजी
विद्यालय दुनू प्रारम्भक संस्थान शिक्षा प्रदान करत छथि निजी विद्यालय में सुविधा अधिक होइत अछि मुद्दा शूक्ल सेहो अपेक्षाकृत बेसी होइत अछि
सकारी विद्यालय गरीब परिवारक बच्चे सभक लेल महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करैत अछि
जँ सरकारी विद्यालयक गुणबंता निरन्तर सुधारल जाय तऽ सरकारी क्षेत्र में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आबि शकैत अछि उच्च शिक्षा क्षेत्रमें भारतक विद्यालय सब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपन पहचान बना रहल अछि
अनेक भारतीय विद्यार्थी विदेश में सेहो उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ देशक नाम रौशन करैत अछि शुद्ध आ नवाचार शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग अछि जे राष्ट्र प्रगति के गति देत अछि
विद्यालय विश्वविद्यालय समय शोध कार्यकेत प्रतोस प्रोत त्साहन देल जाइ तर नव नव अविष्कार संभव भढ़ सकैत अछि कौशल आधारित शिक्षा वर्तमान समयक आवश्यक सक बनि गेल अछि
केवल डीग्री नहि बल्कि व्यवहारिक कौशल सेहो रोजगार प्राप्त करबामें सहायक होइत अछि तकनीकी शिक्षा युवा समके आधुनिक उद्योग आवश्यकता अनुसार तैयार करैत अछी
कम्प्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ डिजिटल तकनीक ज्ञान आ अ महत्वपूर्ण भेल गेल अछि भारतक शिक्षा प्रणाली में खेलकूद अशा स्कृतिक गतिविधिक सेहो महत्व देल जायबाक चाही
एहि क गतिविधि त विद्यार्थिक शारीरिक मानसिक सा सामाजिक विकास होयत अछि
शिक्षा केवल परीक्षा पास करबाक मध्यम नाहि बल्कि जीवन जीवक कला सिखबाक प्रक्रिया अछि शिक्षा सही शिक्षा व्यक्त के जिम्मेदार नागरिक बनबै अछि जे सामाजिक प्रति अपन कर्तव्य बुझबैत अछि
इकल में नैतिक शिक्षा आ मानवीयपुणन विकासखन आवश्यक अछि छै
ई मूल्य सभ्यता सम्मान सहयोग आ ईमानदारी जेको गुण विकसित करैत अछि
महिला शिक्षा महिला शिक्षा समाज समग्र विकास लेल एतेक महत्वपूर्ण मानल जायत छै
जखन महिला शिक्षित होएत छथि तखन पूरा परिवार आ समाज शिक्षित भर जाइत अछि भारत मे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेका अभियान महिला शिक्षिका प्रोत्साहित करैत अछि
इह प्रकारक अभनय सकारात्मक प्रभाव समझमे स्पष्ट रूप सँ देखल जा रहल अछि दिव्यांग विद्यार्थी सबहक लय समावेशी शिक्षा व्यवस्था विकसित करब सेहो आवश्यक अछि
सब बच्चाके समान अवसर भेटय ई एक स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीक मुख्य उद्देश्य होयबाक चाही विद्यालय मे स्वच्छ वातावरण आ सुरक्षित परिसर विद्यार्थीक विकास लेल अ आवश्यक अछि
स्वच्छता आ सुरक्षा शिक्षण वातावरण के अनु अनुकूल बनबैत अछि
शिक्षक आ अभिभावक बीच नियमित सं्बन्ध विद्यार्थीक प्रगतिक लेल लाभदायक होयत अछि अछि जखन घर आ विद्यालय मिल कऽ कार्य करैत अछि तखन बच्चाक विकास तीव्र गतिश होइत अछि
पुस्तकालय विद्यार्थी ज्ञान विस्तार करबाक उत्कृष्ट माध्यम अछि
नियमित पठन पाठन सङ्ग चिन्तन क्षमता कल्पना शक्ति आ भारत श कौशल विकास विकसित होइत अछि
विज्ञान प्रयोगशाला विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेवा मे महत्वपूर्ण भूमिका नि भवैत अछी प्रयोग द्वारा सिखल ज्ञान अधिक समान धरि स्मरण मे रहैत अछि
शिक्षा व्यवस्था सतत सुधारक प्रक्रिया अछि जे समय्क आवश्यक आवश्यकता अनुसार बदलैत रहैत अछि
बदलू दिनमे तालमेल दिखाबय लेल शिक्षा प्रणाली न नवचार आवश्यक छी
भारतक युवा जनसंख्या देशक सबसँ पैघ शक्ति मायल जाइत अछि जहाँ युवा सभके गुणवततापूर्वक शिक्षा भेटत देशक विकास अत्यन्त तीव्र गति सँ भऽ सकत
शिक्षा बेरोजगारी कम करबाक महत्वपूर्ण साधन बनि सकैत अछि कुशल शिक्षा सेवाकेँ आत्मनिर्भर बनबामे सहायता करैत अछि ह
आत्मनिर्भर भारत सपना शिक्षा आ कौशल विकासक माध्यम सँ पूरा भऽ सकैत अछि शिक्षा व्यक्तिे के रोजगार खोजेवाला नहि बल्कि रोजगार सृजन करै वाला से बना सकैत अछि
प नी नओ न आ न अकसर उत्पन्न करैत अछी नव व्यवसाय शुरू करबाक छै क्षमता देशक आर्थिक विकासमे योगदान दैत अछि
ग्रामीण शिक्षकके सशक्त बनायल भा